ह-
हलो।
हलो।
हा दीदी, जय झूलेलाल। आवाज़ ही नथी अचे ताजी।
ह
आवाज़ अचेती?
हलो।
आवाज़ अचे थी। आवाज़ ही नती अचे तवाजी।
हलो।
हलो।
हच् ह
हलो बिज़ी आयो। ठयो ते शा कुश।
हलो।
हलो। हलो।
हलो।
आवाज़ अचेती?
हलो मूंखे अचे थी, तव्हांखे अचेव थी की न?
हा हाणे अचेती खाव ता शा कुष आवाज ही अचे।
हा अचे ती न हवा।
अच्छा उहई आवाज़ु ते
ह चिप्स पई खावां।
छा, छा।
हू तवा कंदवा।
ह न न अर को वहिरदी न कल खाही आयूँ पान, तवाखे कुहो रोहा। खाई आयूँ बाहिरा।
हा न भाई।
हा, पान खाई आयूँ न मिठो।
चयोमां मुंहिंजे लाइ वठी अचजो, वठी आयांव?
हा वठी आयो आ न, पयो आहे घर।
अच्छा।
हूं
ॿियो ॿुधायो?
बस बढ़िया। हलो
ॿियो ॿुधायो छा था कयो अची वियव घर?
बस बढ़िया। हा अची त हाणे मस्त फ्रेश व्रेश थी वियमि मां सिनान विनान करे छॾो गर्मी लॻी।
सी काने छा हिते त सी पे प्यो।
सी आ आहे लेकिन मूंखे गर्मी पी थिए सिनानु करे वर्तो फ्रैश फील थो लॻे।
त हिक मिनट
ह्म
हलो
हलो
हलो
हा वज़
हा मां चव थी मूंखे अचे थी बरोबर यार तव्हांखे आवाज छा थो उपलब् अथ हलो हा अचे
हलो
हलो
हलो
हलो
अचे थी आवाज़ु आवाज़ अचे थी?
मूंखे अचे थी तव्हांखे अचेव थी की न?
कटी कटी थी अचे जिप सां थी अचे।
हलो अचेवती आवाज़ हलो हलो हलो हलो
हा अचे थी अचे थी।
ॿियनि सभिनि खे आवाज़ु ईंदी आहे बस तव्हांखे छॾे करे।
अरे न अञाणे त चिप्स ह तो खायां पोइ उनई आवाज़ु अचे थी।
हां खाई करे रखे बि रखो फेके बि रखो पैकेट।
अच्छा ठीकु आ।
पतो न छा तव्हांखे आवाज़ु ईंदी रहंदी थव।
अड़े कटी कटी ईंदी आहे अल्हाए छा नेटवर्क पॉब्लम अलाए छा।
बाक़ी सभिनी खे थी अचे बाक़ी तव्हांखे नथी अचेव तव्हांजे हितां जो नेटवर्क सही कान थे को सही।
हूं
ॿियो ॿुधायो? ॿियो छा था कयो ॿुधायो?
तासां ॻाल्हाईयूं था।
जी ऐं तहांजा ॿियो कोई रहंदो थव? हुया उते खंडवा साइड कोई रहंदो तवया?
खंडवा साइड न।
अच्छा ॿियो तां
पर ईंदा हूंदा लेकिन मूंखे एतिरो पतो न हूंदो न।
अच्छा -अच्छा।
हा, हूंदा रिश्तेदार त हूंदा। लेकिन हाणे पतो कान्हे एॾो पतो मां ईअं मतलबु एॾो मूंखे पतो कान्हे।
तव्हांजो नानी जो घर किथे तव?
मुंहिंजी नानी जो घर अमरावती।
अच्छा- अच्छा।
हा।
बढ़िया आहे।
हा। तव्हांखे तां तिरा खंडवा मिलंदोव तव्हांज
तां खे कीअं?
तां ही त ॿुधायो उहो विसरी यव या,, तवां ही त ॿुधायो उअ हा पो मूंखेे कीअं ख़बर हुंदो, मूंखे कीअं ख़बर हुंदो पो।
हा, मां त न ॿुधायो।
तां नी ॿधायो हव।
छ हा।
विसरीया हुंदव तां लॻे तो,
ऐं ॿियो ॿुधायो सभु बढ़िया आहे?
बढ़िया- बढ़िया।
तां कुछ खाईंदा नायो शेक पी करे कम हलाईंदा आहियो इयं कीअं?
मंझंदि जो खाईंदा रोटी बाक़ी रात जो हिकदमि ई वणंद ई नाहे।
अच्छा। ॾाढो लॻंदो की तां ॾाढा डाइटिंग कंदा आहियो, या मोटा- मोटा त कान आहियो?
न मोटो ओड़ी आ मां एॾो पतो आहियां त।
हा त डाइटिंग कंदायो या?
न -न।
सम्झ में न ईंदो आ तवांजो राति जो राति जो बस शेक पि दायो भई।
डाइटिंग सोचां वो लेकिन थींदो नाहे।
एतिरा लुकड़ा पतला लॻा पिया आयो, त डायटिंग छा कंदव?
न डी स्किन खपे न। वटउसरजे पूरो हूंदा डिटॉक्स हुजे मतलब ईयं अंदर कचरो वचरो न‌ हुज
त तव्हांखे छा उ ठहिणो तव या?
हा।
बिल्कुलु शरीर ई न खपेव या तांखे बिल्कुलु।
न ईंय हिकदमि इएंं पुली क्लीअर खपे। अ त त तखे जीव नहजे हम
जी। मूंखे ॿुधायो यार, कुछ मां त मोटी थींदी ती वञा कुछ ॿुधायो?
इाइटिंग कयो न।
छा कयया डाइट? ॿुधायो न तूं छा यार, मूंखे त बुख लॻ थी कराई।
हिकु टाइम रोटी खाईंदा कयो मंझंन जो।
हा
रात जो भई सलाद वलाद कुछ खाई छडंदा कयो।
सलाद छा, हिन महिल ॾिसो मूंखे मतलबु बुक्ख पई लॻे त मां हिन महिल ऑर्डर कयो ब्लिंकेट हा चिप्स- विप्स
कई घर सलद वठी रह न सलाद रो त खण न सलाद कटे खाई छॾ न जाम ल थोी
अडरे यार छा खां यार!
हम्म
सलाद में छा- छा खाइणो खपे?
गाजर, पता गोभी व हम खीरो। गाजर त पहिरि, गा हा गाजर खाईंदो आहियां मां पता गोबी खाईंदो आहियां गोबी खाईंदो आहियां।
हा, वंगी त मांखे बि वणंदी आ।
ड्रिंस बि पिअंदा आहिन न ड्रिंक्स।
र टाइ
ड्रिंक एपल वगैरह जूस।
ह चङो सुठो था कयो, पहिरी तहां पंहिंजो शरीर जो ध्यान ता रखो, असांखां त थिए ई नथो यार।
कंदा कयो, कढिणो पवंदो आ टाइम।
छा यार, सुबुह खां टाइम ई नथो मिले यार।
माखे बि अ न कि टाइम कढणो पवंदो आ जीअं तिंअ।
हम। सुबह अच्छा सुबुह जो उथण सां छा खपंदो तव? तांखे रोटी वोटी ॾींदा आहियो कि छा कंदा आहियो?
न न रोटी न खाईंदो आहियां, पाणी पीअंदो आहियां पहिरियों ॿ गिलास पहिरं उथण सां ई।
बढ़िया ता कयो।
जिंअ मां उथंदो आहियां त बुख लॻंदी आ त स्प्राउट्स अंउ हिक खाइंदो आंयां ओट्स।
ओट्स वग़ैरह खाईंदा आहियों।
हा, डार्क चॉकलेट वारो घुराईंदो आहियां मां, डॉक्टर चोइस जो हु खाईंदो आंयां। डॉक्टर चौइस जो ओट्स घुरांइंदो आंयां डार्क चाकलेट फ्लेवर।
डार्क चॉकोलेट।
हम्म
सुठो हूंदो आ उहो?
हा ज़ोरदारु हूंदो आ न, ट्रे फ्लेवर ईंदा आहिन हिकु स्ट्रोबेरी आ हिकु बनाना केरेमल ईंदो आ
त हुनखे छा खीर में विझी खीर और हो खाईंदा आहियो या?
हा थोड़ो सो खीर गरम कबो आ, पोइ हुन में ओर्ट्स विझी छॾिबा आहिन।
अच्छा त हो खाईंदा आहियो।
अगर तांखे अञां मिठो खपे त हनी या पो उह पिस्ता खजूर विझी करे खाई छॾंदा कयो।
मुखे न पसंद आ यार। तव्हां कीअं खाई वठदा आयो यार?
न मूंखे टोट्स जो।
और हुनन खां पो वरी पो ॾींहं जो रोटीअ में घणा फुल्का?
ॿ।
बस?
हूं।
औ रात जो जो शेक वग़ैर बस।
हा शे शेक या सलाद वगैरा कुझ खाई छडंदो आयां मां।
तव्हां छो था कयो डाइटिंग, तव्हां त आयो न सना?
न न, तव्हांखे ॿुधायांव ओॾी मल
अच्छा।
पिंपल वगैर निकणंदा त सुठो न लॻना इन त कडीं कंदो आयां मां।
पिंपल छो निकरंदा? तांखे पिंपल छो निकरंदा?
कुझ बि ईअं ॿहिरां खाई वठंदायूं त रिएक्शन थी वेनो आ न।
त ईअं बि थींदो आया मां त ॾाढो खाईंदी आयां ॿाहिरां जो।
हे पिंपल वग़ैरा निकरी वेंदा आहिन हे सुठो ई न लॻंदो आ चहरो बि पूरो ख़राब लॻंदो आ।
मूंखे त न थींदा आहिन पिंपल।
हा, असांखे थींदा आहिन न।
बारयां, बारयां जो खाइण सां पिंपल थी पएंदो आ।
छा खाइण सां?
ॿहिरां जो खाइण खां पिंपल थींदा इन।
हा पो पो, न थींदा आहिनि छा?